नमस्कार
जी नमस्कार हँ सब ठीक छै।
अ हँ, गामक बचपन दिन सबक बारेमे चर्चा करै छै। जाए छै। जखन हम अपन बचपन याद करैत छी तखन मन मे एहन एहन स्मृति जागृ उठैत छै जे आझू व्यस्त जीवन पर बहुत दुर्लभ लगै छै
हँ बिलकुल सही कहलियै गाँवक बचपनक दिन मे एक अलग प्रकार खुशी, अपनापन आ सरलता छल जे आजुको आजुओ याद करला पर मन प्रसन्न जाइ छै।
सबके याद करैत छलू, भोर बेला पर प मधुर आवाज सुननाइ पड़ैत छ, अ पूरा वातावरण बहुत शांत प्रतीक लगैत छ।
हँ ओहि समय अधिकांश बच्चा मोबाइल आ अन्य उपकरणमे व्यस्त नहि रहैत छल, बल्कि खुला मैदानमे खेलबाक लेल उत्साहित रहैत छल।
हमरा लागै छै जे गावक बचपने सब सुन्दर बात ई छै जे मित्र सबक संग पूरा दिन हँसी खुशी मे बीत जाइत छल आ समयक पता तक नहि चलैत छल।
बिलकुल खेत, बगीचा, नदी, पोखरि आ खुला मैदानसँ बचा लेल, एक प्रकार प्राकृतिक खेल मैदान जकाँ होइत छल।
कली हम सोचे छलू जे गर्मी के छुट्टी के समय कतेक आदत भे होइल छल हम आगम बगीचा में घुमनाइ, मित्र सबक संग खेलनाइ आ दिन भर मस्ती करनाइ, बहुत याद आबे छै।
सहिकालाले ओहि समयक छोट छोट खुशी सभ आजुक महंगा मनोरञ्जन सँ सेहो बेसी मूल्यवान लगैत छै।
सच कहू तो बार्षक समय से ओ बहुत रोचक होइत छल, बरसातक पानी मे भीजनाइ आ कीचड़ भरल रास्ता पर दौड़नाइ एक अलग अनुभव छल।
हँ, बरसातक बाद खेतसभ हरिियर जाइत छल आ पूरा गाँव बहुत सुन्दर देखय लेल पड़ैत छल।
हमरा लगैत छै जे गाँवक बचपन प्राकृतिक बहुत नजदीक छल, बच्चा सब मौसम खेती आ पशु पक्षी सभक बारे मे स्वाभाविक रूपसँ बहुत किछु सीखी जाइत छल।
बिल्कुल, एहि कारण गामवक बच्चासभक प्रकृतिसँ गहरा सम्बन्ध बनि जाइत छै।
कहलियै हम अपन विद्यालय के दिन सब याद करै छलहुँ। विद्यालय जाय मित्र सबक सन बेसी के पढ़ब आ रास्त भर गप करनए बहुत आनदमय होइत छ।
सही बात, विद्यालय केवल पढ़ाइक स्थान नहि बल्कि मित्रता आ जीवनक पारम्परिक सिकख केन्द्र सेहो होइत छल।
सच कहू तो दादी नानी द्वारा सुनावल गेल कहानी सबसँ बच सबस सुन्दर स्मृति सब मे से एक छैे।
हँ, ओ कहानी सभ केवल मनोरञ्जन नहि करैत छल बल्कि जीवनक मूल्य नैतिकता आ अनुभव सेहो सिखाबैत छल।
हमरा लागै छै जे ओहि समय परिवारक सब सदस्य एक संगङ्ग बेसी के समय बितबैत छला, जाहि से परिवारक सम्बंध बहुत
बिलकुल-बिलकुल, संयुक्त परिवारक ब वातावरन मे बच्चा सभ बहुत लोक सँ सिख सिख सिखैत छल, आ अपनापनक अनुभव करैत छल।
कली हम सोचे छललू जे गाँवक त्योहार सबक उत्साह सेहो बचपनक विशेष
हँ, त्यौहार एक समय पूरा गाँव एक परिवार जकाँ लागैत छल, बच्चाँ वृद्धि धरि सभ लोक खुशीसँ भाग लैत छलाह।
बहुत नीक से चलि रहल छै, मुदा गाँंवक खेल मेलाक के अनुभव, पारम्परिक जीवन शैली आ बदले समय मे बचपनक परिवर्तन पर आओर विस्तर से चर्चा करबाक बाकी छै।
बिलकुल, गाँवक बच बचपन केवल जीवनक एक चरण नहि बल्कि स्मृति आ भावनाके एहन खजाना छै जे जीवन भर संग रहैत छै।
हमरा विश्वास छै जे बचपनक ओ सरल दिन सबकऽ मनुष्य्यक व्यक्तित्व निर्माण मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छै
स कहली ओहि दिनक सके मित्रता आ अनुभव जीवन भर प्रेरणा दैत रहैत छै
तखन अगली बेर हम गाँवक खेल मेला मित्रता बदले समयमे बचपनक रूप पर आओर विस्तारसँ चर्चा करब
बिलकुल जी गाँवक बचपनक चर्चा जतेक एकल जाय ओतेक कम लागैत छै क्यकि ओहि समयक प्रत्येक स्मृतिमे एक विशेष मिठास छिपल रह छै
काली हम अपन मित्रक स संग खेलल गेल खेल सबके याद करैत छलहु, साँझ बेला तक हम सब घरक चिन्ता छोड़ी मैदान मे खेलैत रहै छलहु।
सही कहलिय, ओहि समय खेल केवल मनोरञ्जन नहिी छल, बल्कि मित्रता सहयोग आ टीम भावना सिखबाक माध्यम सेहो छल।
हमरा लगैत छै जे गाँवक बच्चा सबक कल्पना सक बहुत मजबूत होइत छ कियाकि मनोरञ्जन साधन सीमित रहला पर सेहो ओ सब अपन
बिलकुल कतेको बेर सधारण वस्तु स्तु से एहन रोचक खेल तैयार जाइत छल जे घण्टो तक आनन्द दैत छल
सच कहू त मेलाक क समय बचपन सबस प्रतिकक्षित समय सबमे से एक होइ छै
हँ जखन गाम मेंम मेला लगैत छल तखन बच्चासभक उत्साह देखबाक योग्य होइत छल कई दिन पहिनेसँ तैयारी शुरू जाइत छल
कहलियी हम याद करैत छलहुँ जे मेला जाय लेल नव कपड़ा परिवार खुशी कतेक अलग प्रकारक होइत छल
सही बात मेलाक झूला मिठाइ खिलौना आ भीड़ भाड़ बच्चासभ लेल एक असृत संसार जकाँ लागैत छल
हमरा लगैत छै जे गाँंव के जीवन मे सामुदायिक भावना बहुत मजबूत छै केकरो घर मे खुशी या कठिनाई आबैत छै तऽ पूरा गांव संग खड़ा रहैत छै।
बिल्कुल एहि कारण लोकसभमे अपनापन आ विश्वासक भावना बहुत गहरी होइत छल
कलहि हम सोचैत छलहुँ जे जखन बिजली नहि रहैत छल तखन रातिक समय आकाश मे अनगिनत तारा ए स्पष् देखाइ पड़ैत छल
हँ बच्चासभ आङ्गनमे बेसीके चाँद तारा आ आकाश बारेमे तरह तरहके कल्पना करैत छल
सच कहू तऽ ओहि समय प्राकृतिक स बितओल गेल समय आजुक व्यस्त जीवन मे बहुत दुर्लभ भए गेल
सही कहलियअ आप जीवन अके गति तेज गेल छै मुदा ओहि सरल दिनक शान्त बहुत लोक याद करैत छथिन
हमरा लगै छै जे बचपनक मित्र सबक महत्व सेहो बहुत विशेष होइत छै कियकि ओ लोक हमर जीवनक सबस निष्कपट समयक साथी रहैत छथिन
बिलकुल समय बीति जाइत छै लोक अलग अलग स्थान पर चलि जाइत छथि मुदा बचपनक मित्रता अक्सर मन में जीवित रहैत छै
पुरान कहावत पढ़यौ बचपन वापस नहि आबे छै मुदा ओकर स्मृति जीवन भर मुस्कान दैत रहै छै
बहुत सुन्दर छै जखन व्यक्ति जीवनक कठिन समयसँ गुजरैत छै तखन बचपनक मधुर स्मृति मन में तमनके हल्का करैत छै
हँ हमरा लगैत छै जे बदलैके समयक सङ्ग बच्चा सभक जीवन शैली बहुत बदलि गेल छै
हँ आब तकनीक पढ़ाइक दबाव आ बदलल सामाजिक वातावरण बच्चासभक अनुभवके बहुत प्रभावित रहल छै
मुदा एक बात आजु सत्य छै बचपन खुशी महंगा साधन से न बलकि अपनापन म ता स्वतत्रता से बनाबै छै
अक्सर ओहि साधारण क्षण सभमे छिपल रहैत छै जहि पर हम सामान्य समयमे ध्यान नहि दैत छी
हमरा विश्वास छै जे गाम ब सब जीवनक सबसे अमूल्य सबमें से एक राह
सही कहलियै ओ दिन भले वापस नहि आ आयब मुदा हुनकर सीख खुशी याद सब जीवन भर हृदय में जीवित रहैत छै
जखन हम गाँवक बचपनक दिन सभके याद करैत छी तखन विशेष रूपसँ ओ गर्मीक छुट्टी याद आबै छै जते पूरा दिन स्वतंत्रता आनन्द से भरल रहैत छल
बिल्कुल ओहि समय छुट्टी अर्थ केवल विद्यालय बन्द होयबाक नहि छल बल्कि मित्रसभक सङ्ग भरपूर समय किताबक अवसर सेहो छल
कलियै हम सोचे छलु जे भोर भेला पर घर से निकलि जायब आ साँझ भेला पर घूरब ई सामान्य बात छल
हँ माता पिताके सेहो विश्वास रहैत छल जे बच्चा सभ सुरक्षित छथिन मित्र सभक सङ्ग खेले रहल छथिन
हमरा लगैत छै जे ओहि समय जीवन बहुत सरल छल खुशी लेल बहुत पैघ साधनक आवश्यकता नहि पड़ैत छल
सही कहली एकटा किछु मित्र आ खुला मैदान पुरा दिन आनन्द लेल पर्याप्त होइ
सच कहू तू खेतक मेड़ पर चलनाइ नदी किनार बैसनाइ आ बगीचा मे घूमनाइ आजो स्मृति में
बिल्कुल प्राकृति सङ्ग बितओल गेल ओ समय बच्चासभक मन आ सोच दुनूके प्रभावित करैत छल
काल्हि हम अपन दादाजी के याद करैत छलहुँ साँझक समय ओ सबके बैसाकऽ पुराण कथा आ अपन अनुभव सुनाबैत छलाह
हँ ओ कथा सब केवल मनोरञ्जन नहि करैत छल बल्कि जीवनक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा सेहो दैत छल
हमरा लगैत छै जे बचपनमे सुनाओल गेल ओ कथा सह बाजूओ कतेको निर्णयमे मार्गदर्शन करैत छै
सही बात परिवारक बुजुर्गसभ अनुभवक एहन खजाना होइत छथिन जकर मूल्य समय बितला बाद बुझबाइन पड़ैत छथिन
सच कहू तऽ गाँव के रात्रि से ओ बहुत विशेष होइत छथि चारू कात शांति ठण्डा हवा आ साफ आकाश मन के बहुत प्रसन्न करैत छथि
बिल्कुल आजुक शहरक चकाचूनमे ओ प्राकृतिक शान्ति बहुत कठिनाइसँ भेटैत छै
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जखन कोनो पर्व आ उत्साह अबैत छल तखन पूरा गाँव उत्साहसँ भरि जाइत छल
हँ बच्चासभ देन गिनैत रहैत छल जे उत्साह कखन होयत आ कखन नव -नव गतिविधिमे भाग लेबाक अवसर भेटैत
हमरा लागैत छै जे सामूहिक रूप से मनाओल गेल ओ उत्सव सब सामाजिक- -ता के सेहो मजबूत बनाबै छल
सभ एक दोसरक घर जाइत छलाह शुभकामना दैत छलाह आ एक दोसरक खुशीमे सहभागी बनबैत छलाह
काल्हि हम अपन विद्यालयके एक शिक्षकके याद करैत छलहुँ जे बहुत स्नेहसँ पढ़ाबैत छलाह
सही बात कतेको शिक्षक विद्यार्थी जीवनमे एहन प्रभाव छोड़य जाइत छथि जे जीवन भरि याद रहैत छै
बिल्कुल बिल्कुल ठीक तब बहुत बात होयत बादमे बात होय तब
ठीक बाद मत